पोचारा
ठीक छियै, अहाँ कहियौ, अहाँ ठीक छियै?
हमहुँ ठीके छियै, भऽ गेलै खाना पीना?
भऽ गेलै, खाना पीना तऽ भऽ गेलै।
अच्छा, बौआ सभ की करै या, बौआ सभ इसकुल गैल कि नय?
सब इस्कुले मे या, एखन कोइ नहि एला हन, एकटा अएला हँ। बारह बजे। भए गेल, सभ चीज भए गेल, खेलहुँ, खाइयो लेलहुँ, कनि खेत पर आयल छी। बनल-बनल अइछ हँ, खेत पर आयल छीयै।
कहय छी कोन खेत पर छियै एम्हरे की रोड के ओइ कात?
रोडके अय कात छियै आउ ने।
अच्छा हमहुँ अबे छी कहियो आर सब त खाना कथी सब बनेलिये? सब्जी कथी बनेलियै?
सब्जी बनेलियै सोयाबीन के आलू के तरकारी बनेलियै।
हमरा तऽ अपने बड माथ दुखाइये की कहू बड़ परेशान छी मोन खराब छै
कथी
सर्दी बोखार आ मौसम जे चेंज होइ छै। बार-बार ताहि सबके लऽ कऽ हँ इह सबके लऽ क बोखार-तोखार लऽगा मारि
घुमि फिर के हेतै तऽ कान तोड़ि लेबै। नहि तोड़ि लेबै तऽ छोड़ि देबै। चलि जेबै फेर धिय, पुता होतै इसकुलसँ तऽ देखल जेतै।
धि, पुता के खाना पीना दियऔ हँ। मशीन-तशीन चलबै छियै। कि नहि-नहि चलबै छियै।
मशीन हमरा छ।
अच्छा-अच्छा नहि यह लेबै ने। लऽ ले भऽ जायत पैसा कौड़ी तऽ हमहहुँ कहै छियै मशीन सिखबै तऽ सिखा देब हमरो
ठीक छै सिखा देब हम सिखबै पहिले, तब ने अहाँकेँ सीखा देब।
हँ-हँ सिखु ने ने सभ कहै छलिय अहाँके अबै हैत चलायल ताहि दुआरे कहलहुँन।
नहि अखन हमरा नहि अबैया अखन हम नहि।
अच्छा आ आलू प्याज कतेक महगा दै छै। बड्ड महँगा आलू प्याज
सभ चीजके रेट बढ़ि गेलै तऽ पााय कहाँ बढ़।
चल बुझ आँय
पाइ कहाँ दै छै, तनखाह कहाँ बढ़ैत छै, सरकार कहाँ बढ़बैत छै।
से काँ ओ तऽ नहि बढ़ेतै पर हँ, खेनाइ पिनाइ वला चीज पर रेट जरूर बढ़ेतै। एते राशन सब महगा छै से
पता य अहाँके परोड़ केना दै छै आ बैगन, बैगन दे हे सा। ू परोर छलै आय सभ।
हम तऽ काल्हिे तऽ अनलहुँ हेँ कीन कऽ काल्हिसँ त कहनेने छलहुँ हम अहाँकेँ हम जाइ छी बाजार।
तब लऽ लै छियै। गामे पर आयल बिकायल तऽ पनीर कनि लऽ लेलहु बज़ार के ज़ाब बुझलियै ताहि दुआरे छै कि जे हमहुँ सब अपन लऽ ले छीियै एहिठिना एहिठ हँ लऽ लेलहुँं अपन, धिय पुता परोड़ खाइए ने चाहे छै।
नहि छी परोड़ तऽ हम अपनो नहि नीक लगै धुरज।
मा सजमनि नहि खायत तऽ धियिया पुता लोक तऽ ओरो।
हँ-हँ कहियो ई नहि खायब कहिो ई नहि खायब धियापुताके खाली अण्डा मुर्गा दियौ से खायत धियापुता
कनि सबइए बना देलहुँ। कहियो कनि हलए बना देलहुँ। तब ईसभ
नहि नीक करै छै। सब दिन सभ रंगग के खेनाइ खेबाक चाही।
फन धिय पुतााके ठीक नहि छै। तर बुझौ तऽ खराब नहि कर एकटा छै कि जे तहन दबाइ के घर डॉक्टर
खा चाहता तऽ त खेना खाइे ने चाहते हमू सबर कपड़ा लत्ता छलैहमूँ धोलिया तोलिया पेर एकदम गन्दा छलै। तकिया तकिया भेल मारि, से सब धो धा के एलिऐ बर्तन भाड़ा सभटा
मस प
डिब्बा डुब्बी कहलक घर दुआरि साफ क लै छियै, फेर सावन एते तऽ सोमवारी मे थोड़ी ने लोको के टाइम मिलतै, लोक सहल मे काम काज करतै, हँ ताहि लए कहलियै जे सबटा चीज अपन कऽ धऽ के राखि
बुझलियै भवानीपुर चलब ने तऽ सब, कहिके नै जायब।
नहि नहि नहि, एक दिन पूज हँ तब तब
तकर बाद अपना सब सोमवारी करब।
हँ हँ हँ, अहाँ दोकान मे तऽ चूड़ी आयल हयत, लड़की आर जे पहिने सिम्पल सिम्पल चूड़ी हरियर।
हँ मा तऽ ले लक हन चूड़ी।
हँ हँ लऽ लेबै हमहु ओहि दोकान मे सँ अभी नै अभी तऽ सावन नहि भेलै ने शुरू, कहिया हेते सावन शुरू से?
संक्रान्ते लऽ क तऽखन हुनका सभके होइत छै, ब्राह्मण सभके तऽ बुझियौ होइ छै। अपना सभके हैत छब्बीस तारीखसँ छब्बीस तारीखसँ शुरु।
शुरूएवला करबै कि लास्टवला करबै, हम त दुइए टा
नहि अपना सब दुइयैटा करैत छियै हमहूँ दूइएटा करैत छियै कर अपना सब बीचमेसँ एहि वला मे चलि जायब भवानीपुर आ बीच मका कऽ लेब तखन हैत तऽ चलब कतहु और कोनो मन्दिर।
हँ तऽ चलब कतहु कतहु, ओ तऽ सामने मे तऽ जा लोक रोज थोड़ि ने होइ रोज तऽ वैह घर के काम काज धिया पुता मे लोक लागल रहै छै। हँ हँ बड जाइ छै।
यैह ट्रेनमे एते भीड़ चलैए एखन से पुछू नहि तखैन तऽ सिमरिया जाय वाला से गेल रहैये, सिमरियो
लाइन है कि नै?
नै एखन तऽ लाइन अछि हमरा सभके।
हमरा आर के नहि छै लाइन, लाइन कटल छै हँ बड गर्मी छै की कहू। आब घर से बाहर निकलू तब हवा कनि लागल देह में त आब के रौदा में बाहर निकलतै घर से
दोकान मे छै। बेनो सभ आयल रहे एगो लऽ लिअ, दसे रुपैआ तऽ दै छै।
बेना तऽ छै मारि बेना छै, बरसाइत जे पूजा जे होइ छै बरवला से का तऽ छै बेना।
अहाँ के मा करैये कि अहुं सब।
बहिन सब केने छलै दूगो बहीन जे छै ने से दुनू बहिन अते छलै के तऽ दुनू बेना रखले छै।
अच्छा, हमरो आरके साले साले एकटा बेना अहाँके भइये जाइ छै।
हँ हँ अहुं दुनु दियादनी करैत हेबै ने।
हँ दुनू देयादनी केलहुँ तऽ अपना
नहि तब तऽ ठीके है, अपन करै छी जे। दुनु दियादनी। बाब रे बड़ मोन परेशान भऽ गेल यै हमर तऽ
एहि बेर तऽ अहाँके मंदिरे पर पूजा केलियै रामे भगवान के मंदिर पर एकटा। गाछ रोपलखिन एहि बेेरा ओ शतरोहन रोपलकै, बुझलियै।
हँ-हँ-हँ।
सब जाकऽ पूजा केलियै मन्दिर
हमहूँ तऽ रोज जाइ छी भोरके नहा सुना कऽ भोरे
एते भीड़ लागल रहे छलए, एते भीड़ लागल रहे छलए। जे बुझौ तऽ पूजा नहि कयल होइत रहे छले पूजा करे ल कोई परसादे फ द छले।
कहै छियै जे नहि होइत रहै छै कल पर आब की करियै।
पूरा लगलियै भोरकासा ने आ ताबेमे एक आदमी की केलक। तबे नहि लऽ कऽ भागि गेलै
हँ नहि से तऽ हमरो लोटिया छले चोरा लेने माँ बहिन सब गेले पूजा कर ले आ ब्राह्मणे जे छथि ओकर घर छै ओतऽ, ओएह चोरा लेलकै तऽ आब हुनक। हका गेलियै कहे ले तब ओ कहबे ने करै छै आ सब कहे छलै हुनके नाम जे उएह ले। छै ओ कहबे नहि करै छलै। की कहे छी पा पूजो-पाठ वाला सान सब चोरा ले छै घंटी से चोरा ले घंटी तऽ अंगगना से ल के। चिल गेल।
बुझलियै ताहि दुआरे से हम तोगते पूजा केलियै। आ सोचै छियै एकटा हेतै ने तऽ अपने गाछ रोपि लेबै कतहु। दुरापर एगो गाछ भऽ जेबै गमलाे ओतहि करबै। अपने मे करबै पूजा
हँ अपने मे कर तऽ दोसर जगह जे जाइ है ने तैयो जे लऽ लेब तऽ इम्हर हमर पर लाग तऽ लल जाइ।
हँ अपनेमे तब करबै पूजा-पाठ अपने बाड़ीमे रोपय देबे। आ ओकरा छै की आहाँ के गाछ के जे छकड़ैत रहियौ ने तऽ जादा लम्बा चौड़ा नहि होयत आ छोड़ि औ तऽ बर चतइर जाय
ह ई बात छै आ तऽ पोखरि पर देखने छिय कते सुंन्दर गोल मटोल गाछ छोटे छिन ब ओतऽ तऽ हरेक लोक अबै छै ओते दूर-दूर के लोक अबै छै पूजा करे लए बड़ पाबनि मे हँ-हँ ते दूर-दूर के लोक अबै छै।
आ मानि लिअ ए बेेर हम दस आदमी लियै बुरकाख म ओर बीस आदमी भए जेबे लोक तऽ अहाँके जेते बुझते से तऽ मान लिय जमबे करतै। आ एते दूर जाउ रौदा मे जाउ, आउ बुझियो परेशान भऽ जाय छलो।
आ ओ पोखरि पर जाउ आ जा धिया पुता के लऽ क जाउ ओर डर जै पोखरि तोइखर छै लग मे हँ। छोटकी बौआ नहि जे स्कूल? अभी तऽ आंगनबाड़ी खुलैत हेते ने अच्छा कि
आँगनबाड़ी खुल जाय। आठे बजे छे ने फेर त धियापुता ख छै ब कर कनी काल बच्चा आराम करतै सुततै थाकि जाइ छै ने बड़ रौदा रहै।
हँ सुता देल करबै सएह ठीक रहतै।
थाकि जाइ थाकि जाइत छी तऽ आयल तऽ अपना नहेलक कनी खेलक मोन भेल तऽ होमया
हँ नहि सही छै। की कहू बड़ परेशानी दिमाग खराब हो गेल। ओनाहितो आब जाइ छी। कनि कपड़ा तपड़ा जे छै। उतारै तुतारे ल पानि तानि परऽ लगत। तऽ ओहो एगो्
मेघ त लगले। य उताइर लिय। हम तऽ राइतेमे धोलहुँ। आ भोरे मे छलहु। पसार ने बुझलियै। क कपड़ा त सुखा गेल। तऽ हम उतारि कऽ एखन ते लेलहुँ हन। कहलियै कनि अहाँके फोन कऽ कऽ बतिया लै छी। तकर बाद जा क देखबै आरामे करबय। की बा नहाइ छै। बुझलियै। तऽ माँग ओतै नहा कऽ तऽ फेर जा कऽ खाना हँ खाना देबै। हुनका साड़ीसभ देबै। पेहनतै खैते। तकर बाद जा कऽ ताबे तऽ हमरे मान लिअ।
उहे तऽ और अहाँके अपन घर पर सब ठीक हैब।
की करिय हँ सब ठीक छै। हमर भोउजी तऽ अहाँके चलि गेल।
अच्छा चलि गेल। बाहर ई जे भेए रहल छलै। घर पर सेहो भेए चलि गेल।
दुनु भेय चलि गेल। जेठको भेय या बाहरे मे छोटको भेय या बाहरे मे।
अच्छा जाउ नीक आयत। तब तऽ कहली अहाँके माँ आ बहीन हैत। घर पर
ह मझिलो के अहाँ के हमरा बहिन के शादी भए जेते। तऽ हमर दुनु भाय अहाँके बाहरे पकड़ लेतै गाममे। की करतै। मानि लिअ गाम मे कथी होइ छै। गाम में अहाँ के कते कमे देश परदेश मे रह
तऽ ओतऽ रहने से ओतऽ लड़ाइ ओतऽ झगड़ा ओतऽ लड़ाइ ओतऽ झगड़ा
खलि अय
आब कोइ कोनो बाते बाजि दय छै। तऽ बर्दश्त थोड़ी ने होइ छै। लड़ाइ झगड़ा सभ भइए जाइ छै। ककरो ने ककरो सँ
बुझलियै ताहि दुआरे त हमर भाय अपन कामे पर भेजला और ता जेष्ठका छै। दुनू भाय छै। एकेठना लेकिन
हँ हँ। अच्छा तब तऽ नीक य अपन दोकान छै। तऽ अपन बिजनेस भेलै।
आ हँ हमरा जेष्ठका भाय कऽ दवाइ देतै।
कि नाय
नहि एखन ओ नहि करैया। बच्चा छोट
अच्छा ओ हँ हँ कते दिन भेलया बौआके।
अखन तऽ बौआ के अहाँके मानिलिय चायरे मह हमरा भेलय पाँचम चलय। ह हँ चायरे महीना भेलै।
अच्छा चलू नीक अपन ओरिया पोरिया से पकड़ब धियापुताके
हँ अपना भरि तऽ बुझियो। ओरिया ये के रखे छी धिया
हँ हँ ई बात तऽ छै। धियापुता अब सुनऽ लगतै। तब तऽ भइए गेलै। सुनबे नहि करै पर धियापुतास सब कोनो बात तऽ आ बुझबो न करै बात ई जे चाहबै। जे बुझतै से बुझबो। न करै बातो न
छोटे बच्चा सब ने मानि लिअ गार्जियन परेशान रहै छै। बड़का बच्चा सब थोड़े न परेशान रहैत छै। आइ अहाँ सँ आहाँ के माँ सब परेशा परेशान हैत नहि हैत। आ वएह में जे दूगो तीन गो छोट रहैत छै। तऽ बड़ परेशानी एमहर हो ओम्हर हल्ला कयलक धियापुताके आब औते ओकरो सब के टाइम भेल जाय हे एगारह बारह बजे एक बजे तक आबि जेतै एक दू घण्टाके बाद
हमहूँ एम्हरे आम्हरे छियै आब जाइ छियै कनि हमहूँ देखै छियै हबा जेना तऽ अभी उठलैए आब देखियौ पानि पड़ै हइ कि नै
खा के अहाँ अपन
हँ हँ अहाँके बकरी गभिन है कि नै
किया नै गेलियै नहि बुझल यऽ एखन देखियौ लोक
अच्छा लोक आर तऽ कह ई बात छै अ अपना से पहिले लोके बुईझ जाय छै ई बात त पताए हैत हँऽ हमर आहाँ के चीज हम अहाँ नहि बुझबै लोक आओर
नहि बुझु सही बात
आ भऽ जायत तऽ नीके रहत कहियो लोक
देखियौ आब कथी होइ छै से सभ
हू हे तऽ दूगो बच्चा है तऽ एगो हमरो देब
ल लेब एगो हँ हँ
हँ हँ के माय देने है अहाँके की खरीदने छियै
नै हमर भाये अहाँके लेने रहै तऽ कहलकै लऽ जाउ अपन बेटी के दिहें
अच्छा हँ ओ छोटकी बौआ क देने हैत
तय दुआरे उठा के ल लेलों
लऽ जायब शनि ग्रह के गाछ तऽ लऽ जायब हमरा ओतऽ भेलैया एगो त बड़का वाला छबे केले फेर एगो ओहिं से छोटका नि
अच्छा छोटको बला भेल हँ साढ़े तीन